हेलो
हँ की हाल समाचार
ठीक अय अहाँ अपन कहहु ठीक छियै
की ठीक रहब अते बारिश भेल रहै पूरा एकदम
अच्छा
हँ
बहुते बारिश भेल कि आइ त भेल छल इधरो लेकिन एते जादा नहि भेल एक दू अछाड़ बरसल नीक जकाँ लेकिन पानी वानी ल गेले छै रोड सब पर बाढ़ि बाढ़ के एहन कोनो बात नहि एल
अत त अतय तऽ बड़ बारिश भेलैया पूरा घुटना तक के पानि भरल छय पूरा रोडेपर एकदम जाम भऽ गेलै नाला सब कनिको मतलब निकलैके घरे नै छै कतयसँ निकलतै इन्सान आ पानियो नै कतहुसँ बहि रहल छै कि लोक निकलबो करय
अच्छा
हँ बहुत समस्या भ जायत अहाँ सबके घर घर तकमे आइव गेल छै पानि सब
अच्छा त कोनो मतलब ओरिया के रहु बाढ़ि के समय में बहुत अथी होइ छै
सेना घर में देखे छी छोट छोट माछ सब आबि गेले या बैंंग सब आबि गेले या बैंंग टर टर टर कर रहलियै की कहै छ बड़ समस्या छै
नै एहन पानी एहन पान पोखरि आर के पानी
हम रहै छी एत गंगासागर तरफ एम्हर भेलै हमर घर गंगा सागर तरफ अ ओतयसँ पोखर आ पोखर से पूरा पानि उछैल देय छै
पोखइर उछैलि गेले छै की
हँ पूरा पोखरि उछलि देने छै गंगासागरके तऽ से घरमे पूरा पानि आबि गेलै ये पूरा एकदम गली गलिये गली पानी पूरा गटर सब जाम की कहय छियै
एना में तऽ बहुत समस्या भऽ जायत
हँ सेहे न
हमरो सब के गाँव में बाइढ़ आबे छै चला पहिले लेकिन नहर रहै छलै ताहि कारण
अ एते दिक्कत भए रहल छै कपड़ा सब सुखवय सुखाबैमें एते दिक्कत भऽ रहल छै ओछैनिसँ पूरा घिना गेल रहै ओकरा खिचलिय लेकिन सुखेबिये कतअ बारिशे नहि रुकि रहल छै जे लोक कपड़ो सुखेत
हँ हँ बाप रे बहुत समस्या है आब तऽ ओकरा कोनो अथी करऽ पड़त देखियौ बारिश के की केना होइ छै कने केनो से तऽ जल निकासित हेता
भी हँ सरकारके एहिपर काम करयके चाही लेकिन कतहुसँ तऽ पानिके बहाव देबाक चाही जे निकलै आब एना नहि छै कि आइ बारिश हेलै यै त आइय दू दिन बाद एतऽ हप्ता भरि सप्ताह भरि पानि लागल रहि जाइ छै
ह बहुत दिक्कत होइ छै एना मे कहू त एते द दमी केना रहते बारिश बाढ़ि में
आओर
कपड़ा लत्ता लोक कतऽ सुखेते कतऽ खाना बनेतै की करेते कतऽ
कनि बारिश हेतै तऽ कनि राहत मिलतै कनि गर्मी कम हेतै लेकिन समस्यो बहुत छै ने आ जेकर झोपड़ी के घर छै ओसभ की करतौ ओकर सब के तऽ ऊपरेसँ पानि टपकेै छै आ पूरा
घरमे कोइ
व्यक्त र परब आ जे किसानसभ छै ओ फसल जे बोने रहै ओकरोसभके कतेक नुकसान भेलैए
हँ ह बाहिर के कारण तऽ भेबे केला बकि ओना पानी के फसल मे जरूरत होइत अछि ठीक है लेकिन अभी के समय में अगर ज्यादा हो जाय तऽ तब तऽ हँ हँ तब तऽ दिक्कत भऽ जेता
दिक्कत भऽ जेता बारिश तखन ने जखन कनि सूखि गेल तऽ मतलब जखन सूखयवला रहै छै ओकर सभके जे बो नहि है तऽ तखन जरूत पड़ैत छै ओ सभ मनाबै छै तखन इन्द्रदेव कनि बारिश दिअ कनि दिअ एखन तऽ पूरा बाढ़िे आबि गेलै एमहर की कहैत छियै से देखियौ
ओरिया के रहु बाढ़ के पानी मे साँप कीड़ा सेहो आबि जाइत अछि घरमे आब जात एना मे
खतरा के घर भेलै ने ई सापू सब देख
हँ नहि नहि सरकार के एहि पर करेके चाही हँ
आ एना तऽ नहि छै लोक घरमे बैठ कऽ रहतै काम करैवला काम काज करैवला सभ तऽ जेबे करतै बाहर
हँ कि घर में बैठल गुजारा थोड़े ककरो हेतै
खाना तऽ बनबे पड़तै लोक खाना बिना खेने केना रहतै पेट केना भरतै लोक के
ओरिया के रहू देखियौ आब केना की होते एहिपर अगर आदमी सब मिल के आवाज उठाबै ने तऽ भऽ जेतै
धरना पे बैठे अगर तऽ ओ कछु भऽ सकैएा
की कहलियऐ
अगर इन्सान सब मिलके धरना पे बैठे त कुछ भ सके
हँ हँ हँ भऽ सकै लेकिन ई होइ छै न अब गरीब लोक बैठता है धरना धऽ के अमीर आदमी के तऽ एहिके जरूरत नहि पड़ैत अछि बुझलियै ताहि कारण ओ सब नहि करथिन ओहि के लेल मत होनाइ जरूरी अछि सबके
सही बात छै
हँ हम हमरा जरूरत अछि छै हमरा घर मे पानि पहुँच रहल छै अहाँ के पहुँच रहल छै बगल वाली के पहुँच रहल लेकिन ओर सबके त नइ पहुच रहल अछि
सभ नहबुझै छै अपन सभके दुःख बुझै छै कि ओकरा सबके दिक्कत छै हम की करियै हँ ई नै बुझै छै कि आइ हमरा सभके कोनो चीज मे दिक्कत यऽ हम सभ साथ देबै उ सभ साथे देतै तऽ आगाँ जााकऽ ओकरा हमरा सभ कि कोनो काम भेलै ओकरा सबसँ तऽ हमहु सब मदद कर बै सेहो ने भुझ
हँ देखियौ आदमी के आदमीे से जरूरत होइ छइ त आई एक आदमी आइ नहि काज एता तऽ दोसर कहिया एता ओ
मिल जुल क रहै के चाही एकदम साथे लेकिन ई सब बातके बुझते नहि छै एकता नहि छै एकरा सब में
हँ बो देखियौ सब से पहिले एकता होनाइ बहुत जरूरी छै अपना सबके इधर कियेकि अगर एकता कोनो काम के लऽ क नहि हेबै तऽ ओ काम जल्दी सफल नहि होता
हँ
ह तहि के कारण देखियौ एक दू आदमी हमरो आरके इधर हँ देख एहि समय बहुत अथी के फायदा हेता कियकि एते गन्दा बारिश मे पानी आर जे पूरा नल वल से एला त सांप कीड़ा पूरा मच्छर वच् चर तऽ जेबे करतै कतहु ने कतहु से हुनका सबके तऽ जनम हेता इह मे
पानि अलगे अलगे नाली के पानि महकै छै से अलगे ऊपर स ओतेक कीड़ा मकोड़ा डर लागैत छै कि पानि पानि मे पाइ पैर रखबै त की हेतै
आबे हम तऽ सोच वएह तऽ ई सोचि कऽ बहुत हमरा चर लगै अछि हमरा सब के आइ तक त नहि एहन नौबत एला लेकिन अहाँ केना एहि चीज के समझ एहि समस्या के समाधान कर हमरा सोच के त कनी चिन्ता लगै अछि
की कहू एनाहि दू हजार पन्द्रहमे एक बेर बैढ़ एल रहै बहुत भयंकर बाइढ़ आयल रहै घुटना घुटना तक के पानि भोरे उठलहुँ एक दिन पहिलेहे राशन खरीदने रहौँ आ भोरे उठलहुँ देखै छी पैर राखिते नीचा चौकी तक के पानि आ राशन सब जे लेने रहौ डब्बा मे चौर आटा दाइलभेल सभ क नीचाँ मे त्यर रहल हए एकदम हताश उड़ि गेल कि एना केना भ गेल फेर देखलहुँ भ त बैढ़ आयले एकदम स ट्रंक मे रख खल सबटा आ सबटा सामान एक दिसक खराब भ गेलय राशन के अलगे कतेक कतेक हजार के राशन आयल रहै ट्रंक के राखल समान ओमें कैमरा रहय मम्मी के शादी के कपड़ा गहना पटोर सबटाए एकदिस सँ नाश भ गेल
हँ बरे कहू त हँ त हमरो सबके गाँंव में बहुत पहिले बाढ़ि आयल रहे खूब जे अपने आप कल सब चलय लगल रहै मम्मी सब कहैत रहे छथिन ओना बांकी हमसभ तऽ देखने नहि छीय आय तक के मे हमरा सबके एक बर बाढ़ि आयल अछि लेकिन बहुत कम जहिमे बाड़ी तक में पानी पहुँच गेल अछि बस अंगना तक नहि पहुँच पेले
न हम रहै छलहुँ ओहन ओहि टाइम हमेशा सँ किराया के घरपर रहैत एलहुँ है त ओहन घरो नै छलै उ ऊपर स एतेक दिक्कत भेलै बहुत ज्यादा दिक्कत भेलै ओहिमे पूरा पैसा के बर्बादी भेल ऊपर स एतेक जरूरी काग जात सब रहै से सब पूरा भींग गेलै हमरा सबके
झोरिया के समेट क राखू की करबै आ बारिश के अपना हाथ में त नहि भगवान के मर्जी छथिन दय के बारिश ताहि दुआरे दै छथिन
हँ से नै एक दिन सँ पूरा सामाने नाश भ गेल आ मम्मी के मोन लागल रहै कि मतलब उह पटोर उ भ गेलैए त कम पै के बाद थोड़े ओ छै मम्मी सबके त ओहिमे इमोशन रहैत छै मोन जुड़ल रहैत छै लगाव रहैत छै एक दिससँ से बड़ कानै छलय बड़ कानै छलै पटोर पूरा एकदम स नाश भ गेलै हमर सभके कपड़ा सभ स आ सभ सँ जरूरी बात कि राशन चलि गेलै हँ
हँ हँ समझ देखियौ गरीब आदमी के त से एक एक रुपआ जोइड़ क सब कुछ खरीदे छै आ नुकसान भ जेते न त केकरा न कनेता
ओहि टाइम हमसब लुधियाना स से आयल रयै इर हमरा सबके त बहुत सा हमसब ओतयके नहि छियै ल लुधियाना से अयलहुँ आ ओतय बसलहुँ त उएह पप्पा तऽ काज खोजने छलखिन इस्कुल मे शिक्षक छलखिन पढ़ाबै छलखिन जेहो कनि एक दू पाइ होइत छलै केना केना ओहिमे जोड़ि क ओहोमे चा क चलाबै छलै घर आब से देखियौ भगवान के मर्जी भगवती के जे मर्जी सेहे होई छै
अच्छा बाँकी टेंशन नै लिअ देखियौ सभ ठीक भ जेतह बार बार बारिश आइब जाइ छै एनामे बाढ़ एता ककरो भी टेंशन भ जेता न
हँ नाश भ जाइ छै ने समानसँ बेसी
हँ एते पैसा कते लोग जोड़ केे रखैत अछि हँ
लेकिन एकटा काकी छलखिन बड़ नीक छलखिन ओ आश्रय देलखिन हमरासभके अपन घरमे कनि छलखिन पाइवाली लेकिन कभि एक्को घमण्ड नहि जे कहबै जे पाइवाली छथिन तऽ घमण्ड देखेथिन से कनिक
इयै मतलब ई दुनिया मे एगो एहनो आदमी होइ छै जे सहयोग करे अछि
हँ त हमरा सबके आश्रय देलखिन त हमसभ बुझियौ दू सप्ताह हमसभ हुनकर ओत रहल छीयै आ कोनो चीज लए टोकचाल नै बस आबि कऽ बौआसब ठीक ने केना की भ रहल छै मतलब आइब कऽ मोन बहलाबै लए मम्मीके बहुत केलखिन म जते हुनका अपना भीड़सँ भऽ सकै छलै केलखिन हमरा सबके खूबे
अच्छा चलू हुनका भला करता भगवान
भगवान सब
कोई तऽ एहन आदमी छै जे अपन ह सपोर्ट करैत अछि
बहुत मदद केलखिन हमर सभके पाइयोसँ ऊपरसँ लोक कहै छै ने कि जकरा पाइ नहि होइत छै ओ अपन मोनसँ बोलीसँ सबकुछ पाइएसँ नहि ने होइ छै बड़ साफ मोनकके छलखिन स्वभाव बड नीक रहै हुनकर
अच्छा चलू नीक इंसान छै आदमी के ने मानवता होनाइ बहुत जरूरी अछि
सहीमे आइ काल्हि एन इंसान मिलनाइ बड्ड मुश्किल छै
ह आब कतऽ देखबै
देख जे एहन आदमी रहत कोइ मतलब होइ ओहि दिन हमरा सबके लागल कि मनुखे एक दोसर मनुख के बुझि सकैए
हँ मनुख नहि बुझते तऽ जानवर थोड़ी आदमी के बात समझता इहा होइ छै जे मतलब सब आदमी नहि समझ पाबै छै एहि बात के शायद एहन कोई रहल जे आइ के टाइम मे समझे छै ए बात के
कलयुग छै लोग कहै छै ने घोर कलियुग छै इ दुआरे कहे छै आब कोई एक दोसरे के के मदद करैके चाहैत रहै छै सभ अपन मतलबसँ मतलब निकाले
हँ
एहि दुआरे लेकिन समझियौ हमरा हमरासभ लेए भगवाने बनि कऽ एलखिन ओ
हँ भगवाने के रूप छलाह हुनका तबे ने एते समस्या मे जे साथ देलखिन के दै छथिन एते
से हमरा जेना देखलखिन एते कष्टमे छियै तऽ हम मम्मीके आवाज लेकिन बौआ कतऽ छियै आउ एम्हरे आउ एकबेर कहबो नहि केलखिन तऽ फेर खुद निकलि कऽ अयलखिन सभटा सामान उठाबैमे मदद केलखिन सबटा एक एकटा सम